कि हाल चाल सखी
सभ नीक छै अपन कहू
हँ हमे भी नीक छियै आओर अहाँकेँ बाल बुतरू सभ नीक छै
हँ।
चलू ई तऽ नीक बात छै कि अहाँसभ भी एकदम निीमन छियै
हूँ
आओर कहू कतेक दिन कऽ बाद गाम आयलूँ ने तोरा देखक मन गदगद भऽ गेल कते बदल गेल हे र
कि कहियौ शहरक भागदौड़ मे तऽ जन मोन उब कऽ र जाइ छै
गमक याद करैत अबैत छल से हमही जा छियै अहाँ कतेक नीक छियै जे अपना पारम्परिक रूपसँ गामक रंगमे रंगल छियै
न गाम तऽ गामे छै नू सखी अहाँकेँ कते नीक समय पर आयल ह है अखन गाव मे मधु श्रावण अचौड़चन पावनि के तैयार चल चलि रहल अछि
हँ। हम तऽ खास कऽ इएहसभ पारम्परिक पाबनि देखबय लेलऽ आय रही शहरमे तो अपरिपन ओ सगुतिक दलाल आ भगवती गीता कतय सुनय लेलऽ भेटकत हमर तऽ गामक ओ सिखी मोनी आ सुजनी कला दे के कतेम
एकदम ठीक कहलहु आइयो गाम मे पावनि त्यौहार मे ओ पारम्परिक सुधरता आ कढ़ाइ बुनाई के महत्व आ छी देखि ना एहि बेर हम अपन हाथसँ मिथिला पेंटिंग ह जेकरा मधु चित्रकला ने कहैय सखी से मिथिलार पेंटिंगसँ कते रास कोहबर डाला सजौने छियै
वाह तोहर हाथक कला तऽ पहनी नु सब बेजोड़े छौ अहाँ भोजनक की तैयारी छौ गाम अयलापर माछ मखाना आ दही चूड़ा नहि खेलौत ओतय मिथिला आईबके की मतलब रहै छै
ई अहाँ सही कहै छियै सखी तोहार हाथ के कलतुप आ तो तोरा बिना खिलाय कत जायब जैबा देबो आइ साँझ खन तोरा लेल बगिया आ तरौआ बनतौ आ काइल अहाँके हमर गमक सखी सम्भक सङ्ग झिझिया अनाच आ शाम चाकेब का लोकगीत गायब लेल हमर घर आइ पड़तौ
हँ लोकगीत गायब हँ हँ सखी हम जरूर आब गामक ई पारम्परिक आत्मीयता आस सौन्दर्य देखिके मन जुड़िए गेल सखी मिथिलाक इह संस्कृति तऽ हमर सभक असली पहिचान छै त
एकदम सत्य कह लेलहु चलू अब नीक जहाँ जक हाथ मुँह धोके बैसू कते गप करब बाँकी या छै अहाँ सङ्गे हमरा आरके गप्प करके कतय सुकून मिलै छै से अहाँ अहाँके की कहब हमे
अहाँ सखी गप तऽ कहौ लेकिन अहाँ मिथिलाके संस्कृति तऽ हमर सभक असली पहचान छियै सखी
हँ आ ओ आरमे जे अहाँ तनि पढ़ब नि पढ़ब नै आ इ सीधा सुती साड़ी में जे मधुबनी के पेंटिंग भैल जाइ जे हाथी घोड़ा डोली मानुख ई सब बनल रहै छै पेंट पेंटिंग साड़ी आर मे कते नी नीक लगै छै
ह्म मधुबनी साड़ी तऽ महँंगा भी होइ छै सखी
हँ बड महंगा मिलै छै बजार आरमे आ उहार पे भी जे सड़ियर पे साड़ी चाहे चद्दर उदर कोनो चीज पे जे मधुब मधुबनी पेंट टिंग जे करल जाइ छै वह देख के और सुहावना लगै छै तनी
ह्म ई साड़ी पर हाथ से मधुबनी चित्रकला बनाल जाय छै सनौ
हँ हँ
एहिमे गाछ वृक्ष माझ मोर सूर्य चन्द्रमा राधा कृष्ण राम सीता अ कोहबर घर के चित्र बनै छै
हँ ओहि तऽ मधुर मधुपर मधुबनी पेंटिंग के एहि तऽ खासियत छै
हू मने मधुबनी साड़ी मिथिला ला एकटा खास पहचान छै
हँ हँ मधुबनी पेंटिंग चाहे मिथिला आर के जे पहचान छै ने एकर खा खास पहचान छै आ ओ आर पे जे कोनो भोज भंडार होवे छै और ओकरा आर में जे तनी कनि दही चूड़ा भोज पे न खवाइ छै तऽ भोज पूरा सम अपन कहवावे न छै वार बिना दही चुड़ा आर बिना तऽ कोनो भोजे सम्पन्न न होवय छै
मधुबनी केना बनै छै जानै छो
मधुबनी पेंटिंग
मधुबनी पेंटिंग हँ साड़ी जे
हँ ओ तो हस्तकला रहय छै न
हँ मने पहिने के सूती या सिल्क के साड़ी ले छैने फेर ओकरामे त माचिस के सीख से प्राकृतिक रंग द्वारा डिजाइन बनायल जाइत छै समझलो